हेलो
हेलो।
जी नमस्कार।
जी नमस्कार।
अहाँकेँ आवाजो बन्द करै छिय ने आवाज आबै छैर छै।
ह बन्द कर रहल छी अहाँकेँ कहै छी ने अहाँकेँ माताजी माता पिता सभने छै।
यहा के माता पिता सभ नीक छै यहा कहै छी यहा के माता पिता सभ नीक छै।
ह यह कभी मात सभनेक छी यहाँकेँ माता पिता भाय बहन दादा दादी सभ नेक छी
नीक रहै के चाहे छी कि नहि
ह अहाँकेँ सी बोलै छी
काम तऽ स रहै छै। नीक रहैत छै तऽ मोन नीक रहै छै आर रहै छी ने खाना पीना खाै छी।
हँ यहाँ के खाना पीना सभ हो गेलो छै अहाँकेँ कहै छै नेके। अहके खाना पीना सभ हो गेलो छै।
जी यहाँ केँ खाना पीना सभ होव गेल छै नीक ढंग से आब। कहै छै ने अहाँकेँ कि कि खै। छी खाना पीना मे।
हम तऽ खयले छियै चावल दाल सब्जी। रोटी। आओर भिन्डी का भुजिया करैला कऽ भुजिया सलाद खाय। यके खेले छी आके कल कथि कथि खेले छिय।
जी हमहुँ खयले छी पापड़ तिलौरी अचार। चटनी निम्बू ओर कि कहै छै ने। मसाला कफचा खैले छियै इे सभ फैदे छी बड़ा नीक लागे छै भाग जाई छियै एने से।
बाबा बान उ गेलै।
बोदल छियै ने ओनकर आवाज अबै छियै। कहै छी ने अना के से धीरे धीरे नाक। मारे छैय नेतिका। हे एकरा अन्दर पता छी पाँच सए रहले छी लेकिन अहाँकेँ न उठेले छी।
हुँ साम करल द छै।
जा द छीर कहै छी ने अहाँकेँ ओ ई कि ब जाइ छी ने हमम करै छी ओहि।
हँ यहाँके तो आम मे सब फड़े छै अहाँके आम फड़ल छै।
जी आम उम फड़ल छीियै ऐसे कि कि आम फड़ल छी अहाँकेँ उड़ी।
कथी बोलै छी यहाँकेँ
आम के नाम त बता सकैत छी कि कि आम फल छै।
हँ यहाँ के तऽ फड़ले छ आम मे डालमा। बीज कऽ मालदीप किशनभोग। बहुत नाक नाक आम फड़ै छै यहा के।
सुनेमे होई छी आम खतम होखबार छी आम।
ह सही सुने छी।
जितना खाय के छी उतना खा दे छै अभी के समय बाद मे जब। कसम जाई छै तऽ नहि मिलै छै।
हँ सही बोलै छी अहाँकेँ। अहाँकेँ अभी कहू कहू कुट म भेजल छियै।
अच्छा अहाँ कुट मारा भेज देल छी।
हू।
जी हँ हमु कहै छी से कुट मार्टट म जितना भेज छी उतना भेज ले छी ख़तम हो जई छै ने तऽ न मिलै छै।
अहूं के जानै छीै बड़ा दिक्कत लौ छै ओकर बाद। एगो व न मिलै छै। खाहुला न मिले छी अहा इमका खाायवला। ओने रहै छै एहि सब मिलबे नई कराई छै।
ह सही बोलै छै आओर कहै छ ने अहाँके माता पिता सबने छियै।
जी यहाँ के माता पिता सब नीक छै आब कहै छी अहाँ के माता पिता सब नीक छै
हँ यहा भी माता पिता सब निक छै
ह नीक रहे के चाहे छै कि नय
हँ सहि बोले छै अहा के
जी आओर कहै छी ने अहाँके की आानू पड़ल छियै अथी आचार उचार अहाँके खाइ छी
हँ यहाँ के त अचारचार खे छी य
जी खैले छियै बड़ा नीक नीक आचारचार उचार खैले छी ऐसे अहाँके की कि अचार पसन्द छै
यहां के तो सबसे जदा अच्छा लागे छै नीमू का
अच्छा अहाँके नमु के लागै छै निक
हँ यहाँके सबसे जदाा
हँ जी निमु नीमू नीक लागै छै बड़ नीक रहै छै ओमे रस बड़ा रहै छै ने
हँ सही बोले छी अहाँके अहाँके खैले छियै के नीमू के
जी खैले छी तभी तऽ बता पाबै छैोचे छै ना खले होै छै कहाँ से बता पाबै छी
ह अहाँके मुहसँ सुन के बहुत नीक लागै छी
जी लेट चू जाइ छै सुनै छै ने ओ आ सोचे छै मन मे तऽ लेर चू जाइ छै
ह बाप रे ना ना अच्छा लगता है कि क्या ह कहै छियै यहाँके
जी जी ई तऽ बात अहाँकेजी ब नीक लागे छै एक बैर खा लगे छै तऽ के आ के मिियज मस्त हो जाय छै
हू आओर कहै छै ने अह
आ ओ जी जी हम कहे छीयै सुनै छी ने अहाँके कही घूमे मे चलै छी की
हँ सोचले छियै घर पर रहत रह मोन नहि लागै छै यहके
जी जी घर मे रहे रहै ह ने पहिले अ दोसर लागे छै अजीब लागे छै ओहि घुय चलै छी कह घूमे बताबै छी कहँ चलै छी तऽ
च अहाँके तऽ सोचले छियै ई कश्मीर जायके अहाँके सोचल छिए कि न
जी जी कश्मीर में तऽ बड़ा ठणड पड़े छै ओहिसे
चल छै ने ओतइ
जी जी समय मिलै छै तऽ जरूर हम चलै छियै
हूँ
बड़ा बड़ा ठणडी जगह छै ऐस सुनेइमें आबै छै ठीक छै ज जब जद पढ़ै छ ने म पैसा कौड़ी होइ छी अए तब हम चलै छी
जरूर अहाँके खाली एक बेर फोन कर दे छै
जरूर हम छो चले छी बार नीक छी ओ जगह काश्मीर
बरी नीक जगह अहा क
जी जी आ ई की बोलै छिय ने से बौधउ जाय ल पड़ै छै गा
हँ पूछे तऽ कहली पूछे सेऐ चलिये तब कहै छै कि हँ सोचै छै यहाँ एकभी सिवोद जाय ले छियै तैयार छियै
ी जा ल तैयार छी कहै छै आर कहै छै ने अहाँ से की बोलै छै ने अथी सरकार अथी लगैले छै हउ का कहल जाय छै पोल उल लगेले छी अहाँ केे
हँ इहके त सरकार लगेले छै अहके लगेले छियै कि ना
जी यूहो लगायले छी आर कहै छी ने अहाँके पेट्रोल के दाम कितना बढ़ गेले
आ तऽ मिलै छै एक सए तीस रुपआ लीटर अहाँके कसे रुपआ लीटर मिलै छै
अहाँके एक सए तीस रुपय मिलै छै
हूँ
मेघ बरसै छिय का
हँ छ अहाँके मौसम कैसे छै
जी हमरो अभी त चलल छी लाइन मे कटल छी ने तऽ हम देख रहे छियै जे कथी बाजै छियै तऽ ई त अथी होइ छियै लाइन कटेले छियै लाइन कटल छी तऽ ओकरा बाद पता चलछै की मेघ बरसल सै छिय
सही बोले छिए
हू आउर कहइ छिय न अहाँके खेल उल खेलै छी
हँ यहाँके तऽ खेल सब खेले छी
ऐसे अहाँ की की खेल अहाँके की की खेल खेलल पसन्द करै छियै बता सकै छीय
हँ जरूर यहाँके तऽ खेले छियै कैरम बोर्ड फुटबॉल हर नुका छिपी आओ पाबाजी
बाह अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक खेल खेलै छियै
हुँ सही बोलै छी अहाँ
जी हमहुँ खेलै छी हॉकी बैडमिंटन कैरम बोर्ड बोली गोली छका आइस पइस दोला पति
बड़ा नीक लागै छै खेला का कही अहाँ से हम दिन भर खेलै छियै अहाँ खेलै छियै दिन भर
हँ दिन भरि खेलै छी बड़ी मजा
जी बड़ा नीमन लागै छै खेले मे केना
हँ सही बोलै छै अहाँके
सबसे ज्यादातर नीक लागै छै फ्री फायर रहै छै ने ओ तीन गो खेलै मे बड़ा नीक लागै छियै आ दिन भर खेलै छीयै आओर कहै छियै न ई ओधव की करै छियै
अहाँके तऽ सुभोदय करै छियै ई इहाँ कुछो नय थोड़ा फ्री फायर खेलै छी हाला उला करै छै सुबोधै
जी सुने मे आबै छी बाहर जाइ छी
हँ सही ब सुनै छी अहाँ।
ना पढ़ै छियै दिन भरि। खाली अथी अथी करै छियै दिन भरि। आ तू अपन काम करै छियै मुहो न धोइ छियै
अहाँके बड़ी अच्छा बोलै छियै सही बोलै छियै
जी
मुंह ना न धोय छियै आशुक कभी
जी का करै छी आदत से मजबूर हो जाइ छै।
बड़ी खराब लगै छै।
जी जी बड़ी खराब छै लेकिन का करै छी। आदत तऽ मजबूर हो गेल छै लैका
ठे तिवला। तऽ निकल जल्दी सेबहुत दूर। देखब शाम मे
आओर कहै छियै न अहाँके पढ़ाइ लिखाइ सभ नीक ढंग से चलैत छै ने।
हँ बोलै छी ने अहाँ के।
हम कहै छी अहाँ के पढ़ाइ लिखाइ नीक ढंग से चलै छी।
हँ यहाँ के तऽ पढ़ाइ लिखाइ सब नीक डे मे चलै छै।
बस नीक ढंग से चलैके चाही छै कि न।
हूँ सही बोलै छियै अहाँ।
आओर कहै छी न अहाँके पेड़ पौधा रोपले छी।
हँँ होखैल छै ने।
अरे की की चीज के पेड़ लगैले छियै।
यहाँ के तऽ कटहल का नीबू का मिर्ची का। मतलब ओ एगोफ अथीयो के मतलब सब्जीयो के मतलब है न पीपल का। कटहल का जिलेबीका। ऐसे बहुत पेड़ रोपे हैं अपने बगीचे में यहााँ पे।
अ अहाँके बड़ा नीक नीक पेड़ पौधा रखले छियै ने।
हू सही बोलै छी अहाँ।
आ सबसे नीक पेड़ पौधा मे की पेड़ पौधा रोपले छी।
कथी बोलै छीियै अहाँके।
अहाँ के सबस नीक पेड़ पौधा में अहा के कोन सब पेड़ पौधा लगे छिए
यहां के तो कटहल के सबस नीक लागे छै।
सबसँ नीक लागै छै।
हू सही बोले छिये आहाँ
कटहल कभी खाइ छै अहाँके।
हँ कटहत तऽ खले छिय।
नीक लागै छै।
हँ बड़ी नीक लगे छी यहााँ के।
जी बड़ी नीक लागे छै का कहि हम तऽ दिन भर खाइ छी।
आब
नहि।
हु।
आओर कहै छै ने अाँे माता पिता सब लोक निक ढंग सऽ छै ने।
हेलो। आहाँ माता पिता सब लोग निक ढंग सऽ सिये नऽ
हँ यहाँके तऽ माता पिता सब नीक ढंग से रहै छै यहाँके मे तऽ। नीक ढंग्गसँ रहय छै।
आगे माता पिता त निधर कर छी।
चले छै अह से बात बड़ा नीक लागे छै कभिय समय मिल छै। तहाँ से गप सप करे छै अहां के माता पिता के नमस्कार बोल देवे छीिये।
हू नमस्कार।
ठीक छै रखै।